हेलो नमस्कार मित्र।
नमस्कार।
केहन छी।
बढ़िआँ छी अपन बताय।
हमहूँ ठीके छी तऽ हमनी आज कॉलेजेके तरफसँ जे इंडस्ट्रियल विजिट आ आयोजित कयल गेल छल ओ अनुभवके वास्तवमे बहुत ज्ञानवर्द्धक ओ रोचक रहल हमरा लागैत अछि जे एहन कार्यक्रम विद्यार्थीसभ लेल बहुत जरूरी होइत अछि तऽ आे बारेमे बात करल जाय।
बिलकुल हमरो बहुत नीक अनुभव भेल कक्षामे हम जे विषय केवल किताब आ शिक्षकक माध्यमसँ पढ़ैत छीय। ओकर वास्तविक प्रयोग उद्योगमे केना होइत अछि से प्रत्यक्ष रूपसँ देखबाक अवसर भेटल।
सही कहलहु कॉलेजे से प्रस्थान करबबाक के समस्या विद्यार्थी सभके उत्साह देखबै देखाइत छल सभेके जिज्ञासा छल जे आखिर उद्योग भीतर काज केना होइत अछि आ विभिन्न विभागके भूमिका निभाबैत अछि।
ट हँ बसेमे यात्रा करबे करैत समय सेहो विद्यार्थी सब यही विषय पर चर्चा करैत छल कि किछु लोग उत्पादन प्रक्रियााक विषयमे जानय चाहैत छल तऽ किछु लोग मशीनरी य आधुनिक तकनीकी विषयमे जानकारी प्राप्त करय लेल उत्सुक छल।
बिलकुल उद्योग के परिसर मे पहुँचला परसँ पहिले सुरक्षा सम्बंधी निर्देश देल गेल ओहि समय बुझायल जे ओना उद्योग मे सुरक्षा कतेक महत्वपूर्ण होइत अछि।
बिलकुल अधिकारी -अधिकारी सब स्पष्ट रूप से कहलनि जे बिना सुरक्षा नियमक पालन क उद्योगमे काज करबक जोखिम पूर्ण भए सकैत अछि। यह कारण हेलेलमेट सुरक्षा जूता पर पत्र अन सुविधा उपकरणक महत्वपूर्ण विषय मे विस्तार से बतबोल गेल।
हँ बिलकुल सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी प सब विद्यार्थी उद्योग परिसर चलि गेल देल गेल ओसभ बतेलनि जे कम्पनी स्वास्थ्य स्थापना कहिया भेल कम्पनी कोन उत्पादन बनाबैत अछि आर वर्तमान मे कतबो लोग ओते कार्यरत अछि।
हमरो ई जानकारी विशेष रूपसँ रोचक लागल जे एकटा उत्पाद बाजार धरि पहुँचयसँ पहिने कतबा चरणसँ गुजरैत अछि हमसभ सामान्य रूपसँ केवल अन्तिम उत्पाद देखैत छी मुदा ओकरा निर्माणक प्रक्रिया बहुत विस्तृत होइत अछि।
बिलकुल तकर बाद हमसभ अहके उत्पादन विभागेमे ले जायल गेल ओतय विभिन्न मशीनासभ लगातार कर कार्य कर रहल छल आओर कर्मचारी निर्धारित क्रिया अनुसार अपन अपन जिम्मेदारी निभा रहल छथि।
बिलकुल मशीनक कार्य प्रणाली देखब वास्तव मे अद्भुत अनुभव छै हमसब प्रत्यक्ष देखलहु जे कच्चा माल धीरे धीरे पीनम विभिन्न चर पर र करैत छल पार करैत छल उत्पादमे परिवर्तन भ जाइत अछि।
बिलकुल हमरा तऽ सबस बेसी आश्चर्य एहि बात भेल जे प्रत्येक कार्य के लेल स्पष्ट योजना बनावल गेल छल छोटा सा छोट प्रक्रिया पर सेहो विशेष ध्यान देल जा रहल छल।
बिलकुल ई उद्योगक सफलता लेल आवश्यक अछि जे कोनो एक चरणमे त्रुटि भय जाय तऽ सम्पूर्ण उत्पादन प्रभावित भए सकैत अछि अही कारण प्रत्येक विभाग विभाग आपस मे सम्वय बना क कार करैत अछि
बिलकुल एकटा अधिकारी हम सभके गुणवत्ता नियन्त्रण विभाग विषयमे सेहो बतेलनि ओ कहलनि जे उत्पादकके गुणवत्ता सुनिश्चित करब कम्पनीके सभसँ महत्वपूर्ण दायित्व से एक अछि
बिलकुल गुणवत्ता जाँचक प्रक्रिया देखला पर बुझायल जे बाजारमे उच्च स्तरक उत्पाद पहुँचाबै लेल कतेक सावधानी बरतल जाइत अछि
ह बिलकुल आजुके चर्चा तऽ अभी तऽ बहुत अभी तक बहुत रोचक रहल आगे हमनी सब अ उद्योग विभिन्न विभाग कर्मचारी कार्यशैली आधुनिक तकनीक और इणडस्ट्रियल डिजि डिजिटर्सके भेटल शिक्षाके विषयमे विस्तारे से चर्चा करब। बताउ
बिलकुल अवश्य ओ चर्चा ओकर बेसी ज्ञानवर्द्धक होयत
तऽ ठीके छी तऽ अब शुरुआत करे तो हमनी सुरक्षा के बारेमे आऔर ओकर व्यवस्था आऔर उत्पादन प्रक्रिया विषय मे चर्चा केना रही अब आगाँ के अनुभव विषय के बारेमे बात करियए
अवश्य, उत्पादन विभाग जहि बाद हम सभक विभिन्न प्रशासनिक आ तक तकनीकी विभाग सबके विषयमे जानकारी देल गेल जिज्ञासा उद्योगक सम्पूर्ण संरचना बुझैमे सफल सहायता भेटल
बिलकु हमरा विशेष रूपससँ मानव संसाधन विभागयके विषयमे जानयके नीक लागल ओतय बताओ लेल गेल छै कर्मचारी चयन प्रशिक्षण आओर कार्यके मूल्यांकन कोना कयल जाइत अछि
सही बात हम सब सामान्य रूप से केवल मशीन आ उत्पादन पर ध्यान देैत छी
हँ मुदाऽ
मुदा ओ उद्योगक सफल संरचनामे करया करमचारी प्रबन्धन सेहो अत्यन्त महत्व भूमिका निभृत
ह बिलकुल तकर बाद हमसभ आधुनिक तकनीककके उपयोग देखलहुँ कम्प्यूटर आधारित प्रणाली स्वचालन मशीन और डिजिटल निगरानी प्रणाली प्रयोग बहुत महत्व अऽ प्रभावशाली लागल
इस बुझायल जे वर्तमान समयमे उद्योग केवल श्रमपर निर्वत नहि अछि बल्कि तकनीक आ नवचार सेहो सफलताके महत्वपूर्ण आधार बनि गेल अछि
बिलकुल अधिकारीसभ विद्यार्थीसभके प्रश्नक उत्तर सेहो बहुत धैर्यसँ देलक रहलह जे एहि कारणसँ सभके अपना जिज्ञासा दूर करबाकके अवसर भेटल
लेकिन हमरा याद अछि जे केतको विद्यार्थी रोजगारक अव आवश्यक कौशल आ भविष्यक करैियर सं्भावना विषयमे प्रश्न पूछेत छलऽ
ह ओ अधिकारी के सब कहलियए जे केवल शैक्षणिक ज्ञान प्राप्त नहि होत अछि व्याववहारिक अनुभव सं्चार कौशल अनुशासन और टीम वर्क सेहो समान रूपस आवश्यक अछि
बिलकुल ई बात सुनी हमरा बहुत प्रेरणा भेटल हम बुझलहुँ जे कॉलेजक अध्ययनक सङ्ग सङ्ग व्यावहारिक कौशल विकसित करब सेहो आवश्यक अछि
बिलकुल इंडस्ट्रियल विजेताके सभसँ महत्वपूर्ण लाभ की लागैत अछि
हमरा विचारमे सभसँ महत्वपूर्ण बात ई लागैत अछि जे विद्यार्थीसभ वास्तविक कार्य स्थल वातावरणसँ परिचित होइत अछि ओओ सभ बुझि पाबैत अछि जे उद्योगमे कार्यके अपेक्षा की होइत अछि आ अध्ययनकक वास्तविक उपयोग क होयत अछि
बिलकुल, सही कहौ एहि डजिटल से हमरा अपन विषय के प्रति अवरो रुचि उत्पन्न होय जे किताबोमे पढ़ल कतबे अवधारणा अब बहुतट अस्पुट स्पष्ट रूप से बुझायत अछि
हमरो सेहो एहन अन भेल जखन कोनो विषयक प्रत्यक्ष देखल जाइत अछि तखन ओकर समझ आ स्मरण शक्ति दुनू बढ़ि जाइत अछि।
बिलकुल अन्तिमे कम्पनी प्रतिनिधि हम सभा के धन्यवाद देला और भविष्य के महतपूर्ण अध्ययन करबा के प्रेरणा देहली।
बिलकुल ओ सन्देश वास्तवमे प्रेरणाादायक छल मेहनत त अनुशासन समयक महत्व निरतर सीखबाक प्रवृति सफलता लेल आवश्यक अछि।
बिलकुल कुछ मिलयके ही। इंडस्ट्रियल सिचित पर हमरा सभ लेल अत्यन्त उपयोगी ज्ञानवर्द्धक आओर स्मरणीय अनुभव रहल।
बिलकुल एहन कार्यक्रम विद्यार्थी सबके केवल शैक्षणिक ज्ञान नहि बल्कि व्यवहारिक समझ आत्मविश्वास आ करियर सम्बन्धी स्पष्ट दृष्टिकोण सेहो प्रदान करैत अछि।
बिलकुल बिलकुल सही कहला कि जे ई जे कार्यक्रम रहला ओ विद्यार्थीके केवल शैक्षणिक नहि बल्कि व्यवहारिक समाज और आत्मविश्वास और करियर सम्बन्धी। स्पष्टीकरण और दृष्टिकोण सेहो प्रदान कैला। ई तो सबसे महत्वपूर्ण। ई महत्वपूर्ण चीज रहला ई इंडस्ट्रियल विजिटके तऽ आइ बहुत अ चर्चा बहुत आनन्द दय रहल।
हमरा सेहो बहुत प्रसन्नता भेल आशा छथि जे भविष्यमे सेहो एहन शिक्षाप्रद इंडस्ट्रियल विद्युत भाग लेके अवसर भेटल।
बिलकुल आगे जे ई जेहन इंडस्ट्रियल के रहत तऽ ओकरामे हमनी फेर से जरूर जायब।
बिलकुल धन्यवाद।
ठीके छी तऽ फेरे बात करल जाइत अछी धन्यवाद।
बिलकुल। ह